हेलो। की हाल।
हेलो। ठीक छौ आवाज जाइ छै आवाज जाइ छौ। हेलो। चाय ताइ भए गेलों
चाय बनबै छियौ।
पिल हि हैन नै नै पलियओ।
हँ ठीक छै बच्चा सब।
बारिशो होइ छौ
हँ पढ़ रहल छी।
मेघ लागल छैय। भेबो केलय कनि मनी।
तऽ सुरू भय गेल। हमरा सबके पढ़ै छन।
नहि एमर भेलैया
आरो चाय पी ली तू?
हँ पिलियौ हम।
हूं
आब खाना बनेबौ।
हूं
तऽ खाना नहि बनलै या।
नहि नहि बनलैया।
नस्तो नहि भेलैया?
नहि नहि केलियै नसता तू केलही नसता?
नहि पूजा तूजा करबहो ओकर बाद नाश्ता करबहो।
ओ
आ तो कही?
हमरो सबके पानि पड़ैत छैय छूतऽ तऽ ने खाना बनतै।
नहि भेलै एखन शुरू।
लेकिन हे पला छैय। तऽ हमहुँ खाना बनेबै।
खानामे
आरो आब त साबन आबि गेलै।
आब तऽ साबन आबि गेलै।
हँ आब
त कतौ जेबो करबी जेबो करबी कतौ सिंहेश उपास करै छी की।
अहि
सिस जेबी?
सिंघेश्वरजी?
में कहली हमरा सबके मेला लगे छैय ये ने गढ़ियामे।
हेलो
चिंगीर जली। अवइ नहि जाय छहो?
हँ आबै छ आब
कल्ह सिधेशर जैवही
हँ जेबै जेबी तू
हँ जेबै तऽ चेल जेबै सभ आदमी मिल कऽ
ह चेइल जायत तऽ गाड़ी करय पड़तौ
हँ गाड़ी के ले एतय बड नीक मेला लागे छै
अ ह
गेलियै कहियौ
नइ
चल तऽ एहिबेर सब आदमे मिल कऽ सावन मे
ठीके छै चल
बढ़िया मेेला लागे छै हँ बाबुओ सब छै हम जेब तऽ बाबुओ सब जेतौ
भीड़ीड़ तऽ बड रहै छै इलामे
हँ बड भीड़ रहै छै मेलो बहुत निक रहै छै की
हँ
तुहो सभके संग के लिह
हँ हमहु सब क संग के कऽ चेल जाएव
मेला बहुत निक रहे छै मंदिरो बढ़िया छै
बहुत ओठाम मंदिर छै बहुत सब भगवान के मंदिर छै
हँ
ह
नीको लागै छै ओहिठ के भीड़ रहै छै तैस कि हँ दूर छै
दूर खाली दूर बड छै
हँ दूर छै
हँ
जैबे लेकिन एहि बेर
फस्टेे सोममे चेल जइहन लगे पास कतो
छै हमरा धररा लगे मे छै ओतो बड़ नीक मेला लागै छै हँ धराहरा छै न
अ हँ चल जाए।
हँ धरहारो बड भीर रहै छै गे ओतौ मेला लागे छै बहुत नीक
छै
जेबही तऽ धरहरे चइल जाएब फर्स्टे बेर- धारा गेलही कहियो धगरा गेलही अ।
ऐय
धरहारा गेल छियै
हँ
बड भीड़ोड़ा भाइक के चलि एलियै।
पहिले धरा रहे जे भी।
चलि जाय।
हू धर रो मऽ बड मंदिर छै धरहरो में बढ़िया मेलो लागे छै मंदिरो छै।
बहुत मन्दिर-
हँ।
हँ
आँ।
झूला झूली।
जाऊ झुला झुले मऽ बहुत नीक लगै छै। झूला झलमे बहुत निक लागै छै।
हँं बढ़ियां लागै छैय
हँऽ
बढ़ियां लागै छैय
बहुत नीक लागै छैय झुललिही कहियो हँ गे
हम नहि झुललियो कहियो
फेर ओतऽ धरड़ा मे जे हेतै तऽ झूलि
बड़का झुला
सभ सभ कऽ आओर सभके कहियौ जेतै तऽ जाय ले
हँऽ
आरो सब ठीक छौ नऽ
आर सब जेतऽ
हँ जे जेतै ने कहिये जाय लऽ आरो
हँ सब ठीक हो
हँ
बहुत लोक छैय हमरा ओहिठमां छऽ जाय लऽ
हँ जे जेतै संग कऽ लेब
आरो ठीक छ पछुये गेलऽ
हमरो नहि भेलै रहयवला छैय लेकिन नहि भेलै हँ इम्हरो होय वला छैय मेघ लागल छैय रौदा नहि छौ
हमरा सबके तऽ पड़लो लेकिन भेटि गेलै फेर पड़त नहि रौदा नहि उगल छैय
अब जाबय पूरा सावन रहतैय ने ताबय होइते रहतै
आइ भोर सऽ पइने पड़ै छैय तुरत पानि पड़ैत तुरत रौदा उगै छैय
उं सावन मे तऽ पैड़ते रहत
हँ
सभटा सोमवारी करैय छी सावन के
हँ
ह आब तऽ शुरू भय गेल सावन तीन तीन तारीख से छियौ
हँ एकेटा करै छी तीन तारीख से हैत लेकिन सब सोम दिना के मंदिर जाय छियै
थावन त काइल्हे से शुरू हेतय सतरेहे तारीख स
हँऽ
उपास शुरू हतै तीन तारीख से
तारीख क अपना सबके पंचमीयो होय छैय ने
हँ नाग पंचमी
नाग पंचमी
हँ तीन तारीख के छियै
हँ इ नीक लागै छ
ह ओकर तऽ पूजो होय छैय
नाग पंचमीके मेला देख--लियैये
कहाँ एम्हर देखलियै ये एम्हर नहि लागै छैय ऐं
नास अपनो हमरो सबके--गाममे नहि लगै छैय दोसर गाममे लागै छैय
ओ
बहुत बढ़िआ
पूजा होइ छै करर्नाग पञ्चमी के
बहुत राति के होइ छै पूजा
हँ हमरो सभके पूजा होइ छै
हँ
ठीक ने
हँ ठीक छौ तब तू सब ठीक छी ने
हँ ठीक छै हम सब फर्स्टेसँ आावनमे जेबह तऽ फर्स्टेमे चलि जाउ
फस्ट टाइम धरा राज जबी
सावन मे जेना
ठीक छै तकर बाद हम जतऽ कहबू दोसर आरमे ततऽ जाए
आरो
आरो ठीक छौ
खाना
ह बना
बनतौ कोन नहि बना
अब अमहरो पाइन पड़य वाला छो अब अमहरो पाइन पड़य वाला छो
हमरो सबके शुरू भए गेलौ
हँ एहिमेरहोै होइ बोला छी
ई तुरत तुरत पानि पड़ै छै
गर्मियो लागै छै
बहुत ही
गरमीे कतेक केने छऽ
बहुते केने छै पाईन परे छै तकररा बाद रोदा उगेले छै तैं एते गर्मी करै छै
हँ गर्मी बहुत केने छै
ठीक छै